हेलो
हेलो
हँ तखनि कटि गेल छलौं
पता नय की भऽ जाइ छै
हुँ सर्वर वजहसँ भए जाइत हेतै
आओर-सब
आओर ठीक छै तहन टॉपिक कोनो आनू
अहीं माहिर आदमी छी आनु कोनो टॉपिक
एजुकेशन पर किछ बाजू
बाजू
अहाँके की राय यऽ अयपर
एजुकेशन पर की कही
स्टूडेंट छियै तऽ अहाँके पता हैत न तयपर किछु राय दियौ
एडमिशन कहिया हेतै किछु जानकारी जहिया नोटिफिकेशन निकलि जाय सिलेबस तऽ भेजने रहै
हुँ सिलेबस तऽ आयल छलै
कवर केलियै कथी कतबो की पप्पा नय ठीक छथि। हेलो हलो हेलो हेलो
हलो
हलो
हलो
हेलो
हलो हेलो हेलो
हलो
हलो
हेलो
हेलो
हेलो हलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
हेलो
हेलो हलो
हेलो
हेलो हेलो